छी
हँ यौ हमसभ तऽ ठीक छी अहाँ सब ठीक छी न
ह हमहुँ सब ठीक छी
ओर की सब कऽ रहल छी
अहाँ किछो एखने आयल छी ओहि अङ्गना स
अहाँके बुढ़िया मैया सब ठीक छैथ न
हँ ओहो सब ठीक छैथ की कहौ तऽ बुरही उमर भए गेलेन हुनको एक साथ साल पूर गेलेन एक साथ बेसीय होए हेते नै चलल होइ छै नै फिरल होइ छै सुनाए तुनाए नय दे छै ठीकसँ कानो सब ने काम करै छै आब की करते भेर दिन अपन पड़ल रहै छै वएह गेल छलियै मिले लए मैया से तऽ वएह पुछलियै हाल सब ठीक यऽ कहै छलखिन कि कहाँ देखे नइ छीहीन नय होइया हमरो चलल हमरो आब पैर सब नय काज करे या भरि दिन इहा घर मे बैसल रहे छी
अपन एकबेर खाय लए उठलहुँ आ फेर सुतले रहैत छी भेर दिन
हँ आब ओ सब बूढ़ सूढ़ भेलखिन हुनकर सबके अवस्था भेलेन तऽ पहिले वला शरीर तऽ नहिए रह तेन
उएह सभ छथि न जे एते दिन जिन्दो भेलखिन आइ काल्ह के लोग त देखे छियै साइठ साल पूरैत पूरैत मे चैल जाय छै
हूँ हमर मैया जवानी मे बड काज करै छलखैन जखन जवान छलखिन तऽ भर भर दिन हमसभ सङ्गे रहै छलियै मैया के देखै छलियै भेर भेर दिन गाछी मे रहै छलै रात मे हमरो सबसँ लेट सुते हमरो सबसँ जल्दी उठ जाइ छलखिन हमस सुतै से पहिले मैया से कहानी सुनिये मैया स मइये लग सुते छलियै हमसभ तऽ ओ हमरा सबके कहानी सुनबै छलखिन सुते से पहिले राजा के कहानी सुनबाबे भूत प्रेतके कहानी अलग अलग रंग के कहानी सब सुनाबैत रहै खिस्सा सब
हँ यौ खिस्सा सब कहै छलखिन हँ हमरो सबके मैया छलखिन बहुत खिस्सा सब कहे छलखिन हमस सुनिये हुनके खिस्सा सुइन सुइनकऽ हमस सुतिये
आब के बच्चा के एगो मोबाइल दऽ दियौ तऽ फेर घर त बाहरो नय निकलऽ चाहैत रहै छै देखै छी हमर चाचाे क चचा कऽ छै बेटा सब ओसभ छोटे छै हमरा स एक बेर नय जाय छी च एक बेर नय जाय छी मैया से ले जये दुआरे ओनाही मतलब घर मे अपन फोन दऽ देने रहै छै घरे मे रहल अपन
हँ आब बच्च बच्चा सभके नय देखै छियै मोबाइलेमे कहानी देखलक मोबाइले मे गेम खेललक पहिले जेना थोड़ी आब के बच्चा सब मैया सब तऽ कहानी सुन लक हू
आब तऽ आबक बच्चाके मोबाइल से तऽ किछ फुुरसते नय छै गेल छलियै मईया से मिले लए प्याह दालि केना कहानी सभ हमरासभके सुनबै छलै अपन जमानीमे तते हमरासभके अप डाउन मतलब कतहु ओ छोड़े नय भरि दिन अपन गा गाछी मे मचान लगा कऽ सुतल रहे आमक जखन मौसम होय तऽ आम ओगरै छलै खूबे आमसभ ओगरा हइ तखन आम मैया भरि दिन ओम्हर पड़ल रहै छलै जखन पहिले के जमाना मे तऽ सब खूब मकई सब उगाबे ग
हँ यै आब ओ सब कते दिन के छथिन मेहमान ओ सब तऽ मान लियो घर के एगो शोभी सुन्दर छथिन जते दिन छथिन तऽ लोक अपन देखे मे नीक लागै छनि खुशी होइ छनि
हुँ
जखन चैल जेथिन तखन तऽ घर लोकके सुनने रहतै तखन तऽ लोक तरसतनि हुनका सब के देख के तखन थोड़े लोको के जिंदगी मे गेलााक के बाद भेंट होइ छै ककरो सँ
हुँ एखन ने केओ नय जाइ छै मिलय लए आ जखन
हँ
चलि जेथिन तखन सबके फेर वएह बात सब याद एतै केना केना अपन जवानीमे सभके खेलाबै हमरासभके तते ने मैयां बड्ड मानै छलै जवानी जखन हम मैयासभ चलै फिरे हमरा बड्ड मानै इम्हर उम्हर ल कऽ जाएक खूब घुमाबेै फिराबेै इम्हर उम्हर कहानी सब सुनेैनाइ सबटा काज हमर मैयां करै छलै
हँ यो अपना सब तऽ बुझियौ कि भागशाली छियै जे अपना सबके ई सब चीज देखेैके मिलल हन हुनका सबके संग रहैके नय तऽ आइ काएलके जमानामे तऽ देखैत छियै लोक बाबासँ कऽ अपन देखे नय पाबै छै आ बुरिया मैया के के देखतेै ग
तेहै न आ हमरा सबके तऽ हमसभ तऽ ततेक तऽ हमरासभके ततेक बुरिहिया मैंया उं कहानी सुनेैलकै हन तते खिस्सा सब सुनेैने छै कि जत्ते किओ बच्चा सोचने जे बच्चा सब कहानी मे सुनैत हेतै कि मैंया सब खिस्सा सुनबे छलै तेहेन से आइके कोनो ककरो बच्चा के ओहेन हेतै नय कि किओ मैया कऽ खिस्सा सुनाबैत होय
हँ यौ हमरो सबके मैया सब छलखिन तऽ एगो राजा वला खिस्सा एगो तितली उड़ेै वला खिस्सा ई सब सुनबे छलखिन
हुँ
हमहुँ सब सुनै छलियन बड़ी बड़ी काल तखुनके खिस्सा सब सुइन कऽ सु तै जाइ छलियैन गे महींष सब तऽ बुझिते छियै पहिलुका दलान पर सब रहिते छलै
हुँ
तऽ मैंया सब हमर लक जाइ छलखिन गोइठा सब ठोकै छलखिन आ गोइठासभ ठोकै छलखिन तऽ हमहूँसभ गोबर लऽ लऽ कऽ हमहूँसभ मैंया कऽ अपन चरहा दै छलियै अहूँसभ तऽ चरहैबिते हेब
हँ
हमहुँ सब अपन मैया कऽ गोबर सऽ हँ कहियौ
हम हमसब तऽ उं हुँ मैया संगे जाइ छलियै खेतमे भैर भैर दिन रहियै उम्हरे आम सब तोरि-तोरि कऽ दै छलै मैया खाय दुआरे हमसभ हमसब तऽ ओ सब दिन देखने छियै मैंया के संगे आब कऽ देखै छै ओ सब चच्चा कऽ बेटा सब कऽ देखेै छिये
तोइड़ कऽ तऽ जाय दियौ पहिले तऽ लोकके तत्ते आम खसै सब अपन गाछी कलम सब अपने उगरै जाइ छलखिन तत्ते आम खसै तऽ तोड़ेैय के बिछल बला तऽ किओ खाइए नय पाबै खसलै
हँ सैहे‌ मतलब भैरि दिन ओगरे न तऽ जे ओ जे उम्हर खसै सएह सब आम सब
हँ हमर सबके बुढ़बा बाबा सब छलथिन देखे छी गाय महींस सब राखै के खराब बात बुझै छै नय राखै छथिन लोक के होइ छै कि इज्जत पर पड़त लेकिन पहिलुका लोकसभके तऽ उएह सब छलनि पैसा के घ अथी
रोज कऽ हुँ
हँ हमर सबके बाबा सब तत्ते बुढ़बा बाबा सब तत्ते गै महिष सब रखने छलखिन किन महीष सबके देखियैन चरबै सब ल जाइ छलखिन जोंक नय होइय
कथी
जोंक नय होइये जोंक अपना सब के उम्हर ठेंगी जकरा कहैइये
हँ खून पक गेली
हँ पानिके टाइममे जाइत छलखिन घास वृक्षमे चरबै सभ लए तऽ प्याज सब मे देखियनि हिनका सबके जोक सब धऽ लै छलनि खून बहैत रहै छलनि बुझैय नय छलखिन तखन लोक नून एतेक दऽ देनि तऽ देखियै जोंक मार कऽ छोड़ि दे अपने
हुँ पहिलुका पहिलुका लोक सबके बाते अलग छलै आबक लोक सबके जे एगो कहि दियौ की कनि इम्हर से उम्हर चलि जो ते तइ मे जान लागे छै फूल
हँ तखन सब बरद लऽ क आब ने लोक के ट्रैेक्टर छै
हुँ
हँ आब ने देखै छी लोकके ट्रक्टर भेलै हँ पहिले तऽ बुझिते छियै सब बात
बरद के पीठ पर बान्हि बान्हि कऽ हँ पीठ पर ज अपन लगे आब चरबैत रहै बरद के अपन पूरा खेत जोत दै छले बरद लऽ के एगो आ आबक लोक आबक लोक क कट एगो ट्रेक्टरोे केनाइ लागैत छै जेना विपैत भऽ जाइत छै एगो ट्रेक्टरो वाला के जे फोनो कऽ के जे कहि देते क आबि जाउ तैयो मे ओकरा सबके तऽ कते अकस लागे छै बिसरि जाइ छै
हुँ ठीके कहलियै आ पहिले देखियनि हमरा सभके ओ बरद के देह पर फाड़ दऽ कऽ आ फाड़पर अपने ठाढ़ रहै छलखिन आ एना एना कऽ मारै छलखिन आ तखन ओ बरद सब के देखिये चो ते खेत सब आ ई गहूँम सबके नहि होइया धान सब
तकरा जखन कुटिया सभ होइ छलै ग धान आब ने जराइ छै ग थ्रेसर एलै हन आब ने थ्रेसर एलै जे लोक गहूम क दऽ दै छै आ निकल जाइ छै हँ पहिले देखियनि बि
पिटै खूब ओकरा
पहिले देखियनि खुट्टा नहि होइया बीचमे तऽ बीच मे टावनमे ओइमे बरदके बान्हि दैन तखन ओकरा मारै छलनि दुआाइर के पीछा से कनि कनि रस्सी लऽ के हुलकाबे जेना तऽ बरद ओहिपर दौड़े छलै तऽ उएह से गहूँम सब दाउन होइ छलै पहिने
हुं पहिलुका लोकसभ ततेक परिश्रम करै छलै कि आब ओकर सबके देह भऽ गेलै एकदम बज्जर सनका देखै छियै हमर मैयां क हमर मैयां के देखियौ एतेक एतेक उमर भऽ गेलै हन एखनो किछु पूरा छै छथिन दम ओ तऽ क हाथ पएर सब कनि साथ छोड़ि देलकै तें दुआरे न नहि तऽ हमर मैयां के अगर रहै तऽ तेहन मनोबल बनेने छथिन कि एखनो भाय एख एखनो भाय केहन -केहन आदमी के खिहारि देथिन खेत पर अगर चैल गेलखिन तऽ
हं यौ हुनकर सब के आवाजो मे लोक के तते टांस रहै छनि जे आबके लोक कतहु देखै छियै एक बाल्टीन पानि अनलककी हकमैत रहै छी हमसभ अपने
हूँ हम त अपनो एगो काज केलौ की हकमैत रहलौं हुनका सबके देखियैन बाप रे चारि चारि गो पाँच -पाँच गो माल -जाल के गोबर रहै छलैन तिनका सबके दवाल मे ठोकैत रहै छ्लखिन ओतेक धान कुटथिन कते पीसिया करथिन मसाला पीसथिन आब चूड़ बुझियौ जे खाय ले बैठ ठबै जेना एखन तऽ जलखै कर छै त दोकान मे पाय देैय छियै आनि लै छियै
हं हं
आ पहिलेके टाइम मे जखन खाय लए बैठे छलखिन सब चूड़ा कु कुटै जाय छलखिन सब अपने से त ओ नबका चूड़ा ल के सब खाय ले जाय
हं हमहुं सब देखने छियै हमरो सबके मैया के जे होय तऽ टालक टाल आबै छलै ओ मकै तोड़ -तोड़ आबै छै तऽ एते काज करेै गेऽ महींस खेत पौधारी तक्कर करेै के बादो टालक- टाल मकैय के छोड़ा देै बब अपन जमाना मे ओ सब केलखिन हन सब चीज के आब जे एखन सब लोक मशीन सब भऽ गेलै हन जा केऽ पिसवा लैय छै किछ करबा लै छैय ओय समय मे ओखलि मे ल -ल क मसाला सब कूटै की -की नै करै छेलै हमर मैयां सब धान कुटेै छेलेै ओखली मे ओखली मे ल क धान चूड़ा मस तलाह जे होय ल क ओखली मे कुटि लै भरि भरि दिन मारैत रहै आबक तऽ ब- बुढ़िया सबके तऽ छोड़ू हमरो सबके जे कैह दै कनी देर ओखली चला बुझलह हाथ जेना लगतेै नेै काज करतेै आ ओहेन -ओहेन ओखलीे के ओसब भैर- भैर दिन ल क पिटैत रहै पिटैत रहै निकालैत रहै अपन मसला भोरहरिये स लागल रहेै एक भोरहरिया जे उठेै त साँझ साँझ रैत- रैत भर तैक चलबैत रहै छलै
हँ यौ पहिले के तऽ देखियौ सब्जी जढ़बै छेलखिन तऽ धनी मिरचाईय हरैद हिनका सब के देखियैन सिलौट पर पीसै जाइ छेलखिन सब आ तखन ओय पर चूल्हा पर खाना बनाब आब त देखते छियै चूल्हा बनबै हमहूँ सब नै छी हमर सौउस सब एखनो कखनो क बनबै छैथ चूल्हे पर लेकिन हमरा सब क हमरा सबक नैय ओरियाय हमहुँ सब बना लै छी लेकिन ओरियाइत नैय रहैया ओयपर हुनका सब के देखियैन चू चूल्हा पर बनबै छेलखिन मसला सब पीस क तखन अपन हाथ क ओ सब्जी मे बुझियो आब न लोक गरम मसला आद टमाटर इ सब दै छै पहिले तऽ लोक नै किछ देै आ तखनो ओ सब्जी जे खायमे सुन्दर होयता ओहन तऽ आब लोक क बनबो नै करै छै ओहन सब्ज़ी
उ हूक पहिले के लोक सब छेलै अपन खानदानी ओय परम्परा से जुड़ल नुस्खा सब से जुड़ल छेलखिन
अपन मैथिली क अप अपन मिथिलांचल के परम्परा स ओ सब जुड़ल रहथिन सब चीज के बनाए क रख रखने रहथिन अपन मिथिलांचल के जे खूबसूरती छैन जे अपन सबके मिथिला के विध होइ छैन। अपने अपने हम सबके मिथिला मे नै ई खल उखड़ लोढ़ी समाठ